हँ
की हाल चाल छै सखी
सभ नीक छै अपन कहू
ओ हमरा आरोके सभ नीक छै
ह की कर रहल छियै
ऐसने बैठल छियै अहाँ कहू बाल बच्चासभ नीक छै
हँ
अच्छा आओर बताउ
हम कहै छियै कि रओर घर में केकरो बियाह होय छै
हँ हमरा ननद के बियाह होइ छै हँ एकीस तारीख के दिन धरायल छै
अच्छा अच्छा अहाँ तऽ पूरा चमकैत छै जगह
क एक एक सेकेण्डसँ सखि की की कहै छी अहाँ
हम कहै छियै
हँ
कि अहाँ तक घर उरसभ चमकैत छै
हँ घर हँ पेंट पोचारा सब भए गेल छै अब खालीर कर कुटुम्ब के आबे के दिन धरायल छै सत्रह अठारह तारीख से पूरा घर हमरा आरके बीच भर जाइ जतै
अहीके आशीर्वादसभ नीक भेल
हँ बड़ बुजुर्ग सब के आशीर्वाद से सब नीक से हो जाय तऽ मन शान्ति हो जाए बेटी के बिआह में बड माथा के दर्द हो जाइ छै
ई तऽ बड़ा नीक खबर छै ने
हँ से तऽ छै
हँ हँ हमहूँ सुनलियै जे दामाद डॉक्टर छथिन
की कहै छी अहाँ
हम हमहुँ सुनलियै कि जे दामाद डॉक्टर छथिन
हँ डॉक्टर छथिन दामाद
हँ कतयके छथिन
अ यही से न न तीस किलोमीटर दुर छैय हमरा आ घर से तीस चालीस किलोमीटर दुर परइ छै तऽ वहीके दामाद छथिन होेम्योपैथिक डॉक्टर छथिन दामाद ज नन्दोसी छथिन न होेम्योपैथिक डॉक्टर छथिन
ओ छोड़ संस्कारी ह
बड संस्कारी छै छोरा तऽ हँ परिवारो सब नीक छै एकदम प ज तीन तीन बेटा छै तीन भाइ छथिन तीनो अपन अपन नौकरी चाकरी करे छथिन अपन अपन कनिया ई सबके लेके के बाहरे रह रहै छथिन
ह ह सुनलियै कि पहिला भेट मे ही मोन मे बसी गेल ने
हँ मोन मे बसी गेल आ नीक से सब दुनू पार्टी के लड़का लड़की पसन्द भऽ गेल आओर कम सम मे अ तनी रिश्तो पट गई तऽ तुरते हमनी यारकेधरी धरी वह अ छेेका कर दियए छियै लड़का के
अच्छा अच्छा बिटिया केहो खुश छै ने
िया बड खुश छै खूब धूम धाम से तैयारी भ रहल छै
हम्म हम्म हम्म भगवानके कृपा छै
जोड़ा एते सुन्दर लगैत छै की केकरो नजर ना ही लागे हँ
मुद्दा भाय बिहाराहमे तऽ खर्च बड़ा बहुत होइ छै नए
हँ पैसा कौड़ी तो मांगे छै तनी गहना जेवर भी मांगे छै
अच्छा अच्छा हँ सब तैयारी भेल ने
हँ सब तैयारी नीक से भऽ रहल छै
ह तैयारी तऽ जोर जोरसँ
हँ हँ हँ अभी तऽ गहना जे कार्ड छप गेल बटा गेल
अच्छा अच्छा हँ टेंट बाजा बुक हो गेल
हँ बैंट बाजा भी सब बुक भ गेल रहे जहाँ शादी बियाह हय तो वहा भी बुक भगयल
ह अच्छा कहूँ तऽ सखी मिथिलाके रीति रिवाजसभ बिआह करब
हँ हँ मिथिला अर के रीति रिवाज से बिआाह होय
अच्छा तब कोहबर मारो सभ नीक जाक होय छै न
हँ कोहबर भैय मारो भैय
ह्म समझौ तऽ मिथिलाके बियाह तऽ अपने मे अनोखे होय छैय
हां एकदम ई अहाँ नीक कहे छी एहर में तो लड़कीयो अरो विद दाय नाव होवै छैय न लड़की आर के तऽ तीन दिन आठ दिन अपना रे घरमे रहै छियै रहै त छै लड़का रुक जाइ छै लड़की यर के घर मे ओ अर पद फिर विदा होबै छै हां
हँ तऽ बिआ में गीत नाद हँसी ठिठोली
खूब खूब उ तऽ ननद भरल छथिन घर मे तऽ नाच गान उ उत्सव माहौल रहय छै
आहां के आंगन त गमक जायत एकदम
खूब सुहावन लगै छैय तऽ एने गाजा बाजा ओने गान बान आ
लेकिन ये चीज होय त सखी की मुद्दा किया के विदाई के बेर में त आंखि नोरा जायइत
हँ एदम लोरा जाइ छै मन एतऽ फटेय छैन करेज पत्थर होवइ छै बाबा के उ के केना मने लड़की अर के विदा करै छियै से त हमरा रे के मालूम छै
से नहि कहूँ सखी आये सँ मोन भरि मम जायत छी एकदम मन भरि जाइ विदाइ देखकेऽ
भर जाइ छै सखी एदम लगैय छै कि करेजा फटि जेतै
हू कहू जकरा गोदमे खेललकै पैघ हलियै से आइ दोसरा घर जाय
हँ लगे छै न तनी मन के तऽ दुख मन के जड़ी मरी दुख होबय छै अब अपन अपन बेटी पराया भऽ गेल ओहि मड़बा मे बेटी बैठे छैय और दोसर घर के पुतोहु बैन के उठै छैय बाप माइ कन्यादान के साथे साथे बेटीर के भी दान कर देबै छैय की जा अब उ बेटीके ऊपर हक भी दान कर देबै छैय या बेटीर पे हक भी खतम भऽ गेल मााय बाप के
अच्छा कोइ नहि सखी बेटीके खुशीमे सभके खुशी छै
हँ उ तऽ नीक कहे छी अहाँ लेकिन तनी लगै छैय न मन तनी जेकरा अर के आँख सामने तनि छोट से बड़ बढ़ते देखे छियै आरो आर के विदाई करते मे तनि आत्मा कलेजा फटई छैय
यै त माय बापके दिल होय छैय एकदम छोट
वही न छोट न होवै छै सखी बड़ होवै छै तब न पोषल पालन जन्म अपन कोख के जन्मायल बेटी के पोषपाल के बीस पच्चीस साल के कर कऽ के वर दान दहेज दे के विदा करै छियै हमरा अर के तऽ कैसे छोट अहाँके दिल कहै छियै तऽ अपन घर के लछमी तऽ अपन घर के लछमी हम अहाँके दियै छियै तऽ अहाँ कैसे छोट होय छियै अहाँ गुलाबी
छथिन तऽ बिटिया रानी जा कऽ राज करत
हँ डॉक्टर दमाद भै ओ भेटायल छै अहाँके काज भेटल छै सखी
कार्य ऐप के न
कार्य के काज आहाँ के भेटाइल छैय खूब नीक काज छै सखी ह सब गृहणी सब के यार से खूब मदद मिलै छै दू चार पैसा से सहयोग हो जाइ छै घरके काम काज
हूँ हूँ
आओर अहाँके बाल बुतरू सभ नीक छथि एथिन न अहाँके मालिक
हँ की कहलियै हँ
नीक छ
हँ नीक छथिन
चलू ठीक छै तब आ घर परिवार सब नीक
हँ
ठीक छै तब चलू तब ठीक छै सखी अहाँ से करब अच्छा आइ सखी एकटा बात बिसराय गेले छीयै हम अहा से पूछ छै लए अहाँके इसकुल खुल गेल छै
नय नय
अभी नइ खुलल छै बाल बुतरू के कहिया से स्कूल सोमार से खुलतै अ अच्छा तब तऽ फिर वही दिन भिनसरे उठ के नाास्ता बनाबे के आ स्कूल भेजे के परेशानी भए जेते साब्र माय के
वहे करम चली सुबह उठू
निंदो न पूरा होबे छै सखी हमरा आर के मींद पूरा होवे छै न बाल बुतरु के नीन्द पूरा होवे
हू हू अभी तऽ ओएह स्कुलके समय रहय ने सात बजेसँ
पढ़ाबे खातिर ओत तऽ करे कि नहि पड़तै सखी तऽ
उठू नहाउ पूजा पाठ करू तऽ सभके लन्च दउं
बड दिक्कत होबै छै लेकिन की करब बाबा अहाँ तनि देख बेर कुबेर हो जाय से फिर स्कूलो न ने घुसे देय छै
हँ आ अच्छा नहि लगैब बच्चा टीचर सब लेट होए तऽ अच्छा नहि लगै ई सब काम दू मिनट ही सही लेकिन जल्दी जाउ
जल्दी जाउ हँ हमरा आर के भी बाल बच्चा के नजदीक छै स्कुल लेकिन तनि पहुँचते पहुँचत हो टाइम तक का करब हमहूँ तनि भिनसरे उठ करके लगे छियै काम काज मे तऽ तनि दिन कटि जाइ छै अच्छा अहाँके चिप्स दिलौरी बड़ी पारले छियै अहाँ
रहय न तऽ हम अस
हँ ठीक छै तऽ अहाँ अहाँ हमरा आर घर आएब ने तऽ हमरा आर खातिर लीती लिए आएब
अच्छा अच्छा जरूर जरूर मिथिलाके खायमे ओकर स्वाद कुछ
मिथिला आर के बारीक के तो स्वादे नीक रहे छै और अहा के माय के हाथ के स्वाद तो और नीक लगे छै तऽ अहाँ हमरा आरके ला देब ठीक छै सखी चलू तऽ ठीक छै सखी अहाँ से करब फिर हम गप तनि तनिका हमरा हमरा आरके एकटा काम य मोन पर गय छै तऽ हमरा हमे तनी करलिये छियै ठीक छै चलू ठीक छै सखी ठीक नहि बाबा कुछ नहि समझ